हेलो भैलै फोन
हँ
रिकॉड होइ छै
रिकॉड होइ छै
रिकॉड हमरा तोरा मालूम नहि हेतौ
हँ होइ छै
होइ छै
केँ कहलकौ
तोरा म नै देखाय छै हमरा म तऽ देखाय छै
रिकॉर्ड नहि होइ छै ओ कए सेकेंड बात करै छै उ मतलब बारह मिनट पर रहै छै न वएह बारह मिनट हँ दस बारह मिनट करै छै कम स कम
एगो आदमीसँ
हँ तकर बाद अपने आप कइट जेतौ तकर बाद अपने आप कइट जेतौ फोन
तकर बाद बात करैत कला दोसर आदमीे कऽ आवाज एयतौ तऽ फोन कइट जेतै
तऽ जेकरा मोबाइलमे ई एप्प हेतै खाली ओकरे फोन लागतै ने
हँ खाली ओकरे फोन लागतौ
आ सादा काॅलसे जे बात करै छियै
नै
ओय सँ कुछो नै
हँ सादा कालसँ फोन कऽ लिहन तब आए म फोन करयहन पाँच गो पाँचेगो फोन करैए कऽ रहतौ
एक दिनमें
हँ
एक दिन में पाँचगो आदमी केँ
हँ
की एकेँआदमीे कऽ पाँच बेर
एक आदमी कऽ दुबारा लगबे नै करतौ
ऐंय लागै छै
आँय
लागै छै अनुआ कहै छलै एकेँ आदमी कऽ पाँच बेर कऽ लबै
हैय हम दीदी पर कए बेर धरबैत रहै छियै एक बेर से ज्यादा धरबे नै करै छै आब पुइर जेतै हमरो तोहर भेले अनुआ केँ भेले अभिनावा कऽ भेले दीदी केँ भेले
बतिया ललहों सबसँ
नै आब बतियेबै
कते रुपया दै छै
दतौ हमरा जादा नै रहै हमरा चौहत्तर पचहत्तर गोे एले हन दीदी कऽ एयले हन तीन सै चाइर सै आर एयल हे
तु कते लोकसें बतिया लै छीहीं
उएह ने मेन छौ अपना आर केँ जतेक जोरलखुन उएह ने
खाली बाते और कुछो नै होइ छै खाली बाते होइ छै और कुछो नै होइ छै
देतै धीरे धीरे भेरीफाइ करतै न एखन चालुए केलकै हन तऽ तभी ने हेतै
हँ
बुझलीहीं
हलो
आवाज नै जाइ छौ
दस मिनट तऽ ककरोसँ भ जेतै तोरेसँ ओने अनुआ सॅं ओने ओकरा तीनेगो फोन भेलै बस छै हमरा
एक विधि केँ कैय गो एक दिन केँ दस गो उ बला जे दलहो रहे भाषा कोन देलहो रयहे मैथिली
हिन्दी ओकर बाद जे पूछे छै
उसब दाई सऽ पुछही हमरा हेलो हेलो